हैलो जय झूलेलाल भेण
झूलेलाल भेण
ॿियो कीअ सभु बढ़िया
हा हा बढ़िया तव्हां ॿुधायो सभु ठीक
सभु ठीकु तव्हांजा ॿार ठीकु
हा हा सभु मज़े में
दीदी मां सोचां पई तव्हां सां ॻालहायंव की अॼु कल्ह जा ॿार जेका स्कूल ता वनिन पढ़ाई त करे अचनि था, पर विद्यालय वञनि था पढ़ाई त करिन था त लेकिन पढ़ाई जे साथ बस जेको पढ़ी था अचिन बस उहोई पढ़ी था अचिन पो अची कोई मतिलबु ई नथो रहिन ह न कापी किताबनि सां कोई मतिलबु ई कान्हे की कुझु ॾिसणो बि आहे कुझु करिणो बि आहे
हा हा सही चंईंदा आहिनि त पढ़ंदा ई ना आहिनि घर में
हा दीदी त उनही ते मां सोच पई मां तव्हां सां ॻाल्हायांव और खोड सुठो इहो आहे की हिक ॿिए खे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदासीं तॾहिं त सम्झंदासीं न
हा हा
त हिन आत्म अध्ययन जेकखे सेल्फ स्टडी बि चइबो आहे आत्म अध्ययन लाइ सोचां पई हिकु क। हाणी तव्हांखे ॿुधायो।
हा ॿुधायो न?
हा दीदी हिकिड़ो छोकिरो हुयो जेको कक्षा छह में पढ़ंदो हुयो। त हमेशा। सोचंदो हुयो की अगरि शिक्षक पढ़ाई छॾे आयो मतलबु जेतिरो पढ़ाए रखे ऐं पढ़ी रखियो। ओतिरी ज़रूरत आहे और ज़रूरत ई कान्हे ॿुधायो, तव्हां जा बि ॿार हअं कयो था?
हा कंदा नी न भेण छा कयूं।
हा पोइ त वरी घर में पढ़ण जी ज़रूरत ई कान्हे। कोई ज़रूरत ई नाहे। त पोइ हिकु ॾींहुं मतलबु कॉपी किताबूं न खोलणो आहे न। पढणो आहे बस परीक्षा जे। वक़्तु उनखे खोलणो आहे थो घणे घणी याद यादि करणी है, पर लेकिन। माण्हू तॾहिं बि भाई जॾहिं खोलंदो ई न किताबियूं, त घर पो जॾहिं परीक्षा ईंदी त माण्हू भुली वें वेंदो चाहे जेतिरो बि करे हिकु ॾींहुं माण्हू केतिरो हिनखे पढ पढ़ी सघंदो आहे की न।
हा। काथे पढ़दा नी चवणो पवंदो आहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो जॾहिं परीक्षा ईंदी अथनि तॾहिं पढ़दा नी।
बस पोइ उहा ई ॻाल्हि आहे न की रोज़ जी पढ़ाई ज्यादा ज़रूरी आहे छोकी उहे हमेश। हमेशह यादि रहंदी आहे हिकु ॾींहं में माण्हू भई, पेट त हिकु उहो ई आहे, न अगरि मां चवां डह डींह जी रोटी। फुल्को हिकु साथ खाई वठो छाा पे पेट में सूर न थींदो वेंदो पेट में?
हा।
न वेंदो न ईअं रोज़ु रोटी खायूं था त उअ रोज़ु पढ़ाई बि त ज़रूरी आहे न। हिकु साथ परीक्षा को पहले त घुसी न वेंदो सभु आ आहे की न दीदी?
हा-हा सई चओ था भेण।
हा त पोइ हिकु ॾींहुं छा थियो की हुनजी कक्षा में हिकु नई शिक्षिका आई। हुनिन अ। सभिननि ॿारनि खे चयाईं, रोज़ तव्हां वीह सटीह मिंट। पंहिंजी पाण पढ़ाई कयो उन जी आदत विझो मतिलबु हाणे हुनखे कक्षा में टीचर। पढ़ाए न चए वीह स ट्रेह मिंट तव्हां कयो पाण पढ़ो। दीदश बो त पोइ उन उन च्यास की ठीकु आहे, ख़ू ख़ुशि। या बार मैम त पढ़ाइण ईन पिया हैलो
हा हा हा भेण हा भेण ॿुधां थी न। हा हा।
बी त पोइ मतिलबु इहो थियण लॻो की हा भई ठीकु आहे वीह। असां टीह मिंट असांखे पंहिंजो पढ़णो आहे। त हिन जी आदत विझण लाइ ई इहा मैडम न मतिलबु जेकी शिक्षिका आहे उन कईं। त-त हिन में छा थियो की। तव्हां उन्हनि चयो त तव्हां वधीक समझी सघंदा आहियो। हिन मतिलब जेको बि। तव्हांजो पाठ आहे हुनखे वधीक समझी सघंदा आहियो ऐ वधीक पढ़ी सघंदा आहियो। हिन विषय खे बेहतर समझी सघंदा आहियो
हम् पाण पढ़ंदा त वधीक समझंदा।
जी जी पोइ रवि हुन जी ॻाल्हि मञी वरती। भई बाक़ी ॿारनि खे बि वणे त पोइ रोज़ उहो स्कूल वञे। ऐं उते ई पंहिंजो ग्रह कार्य बि कनि जडिंह ग्रह। करे माण्हू स्कूल घर में करे थो पियो।
हा।
त उहो बि न कंदो हो जल्दी हाणे त मौक़ो मिली वियसि त वरी वीह टीह मिंट पाण पढ़े पढ़ाई बि करणी आहे पंहिंजो पाण ऐं पोई ग्रह कार्य बि करिणो आहे त हिन सां छा थी पियो त बार बार पाठ पढ़े पियो बाक़ी जेको मास्तर ऑलरेडी पढ़ायो हुयसि। वरी उहो पढ़ियो हा न सम्झो था न दीदी
हा हा भेण सम्झां थी मां
हा त हिन में छा थिए हुन वरी कठिन शब्द हुनजो अर्थ समझे पियो जेको हुन खे वरी बि अचे पियो पियो त उहो वरी कंहिंखां पुछंदो कंहिंखां पुछंदो पोइ शिक्षिका पुछंधो न
हा
हा न भाई जीअं पाण बि दीदी पढ़ूं त जेको न नथो समझ में अचे त जेके वॾा आहिनि उन खां पुछूं था न दीदी
हा हुन खां ई त पुछंदासीं
हा त ईअं पंहिंजी मास्तर खां पुछी बि अॼु नथो समझ में अचे त हल भई ॾीं ॿए ॾींहुं शिक्षिका खां पुछे त त हाणे ॾिसो धीरे धीरे धीरे अञा त कॉपी किताब खोलींदो ई न हो छाकाण बस जेको पढ़ी आहियो। पढ़ी आहियो अॼुकल्ह जा ॿार बि त दीदी इहे ई था कनि
हा
त पोइ वरी इहो ई थियो पोइ उन ने छा चइबो आहे घर में मतलबु स्कूल में ईीअं करणु लॻो मतलबु पढ़णु पंहिंजो पढ़णु लॻो त हुन खां पोइ छा थियो त हुने धीरे धीरे पंहिंजे अंदर एॾो बदलाव ॾिसे ऐं पंहिंजो पाण एॾो बदलाव ॾिसे त नई जेको तरीक़ो ॿुधायसि आहे न दीदी बदलाव हूंदो थींदो न ॿुधायो हिकु ई शए खे बार बार असां कंदासीं जेको भई तव्हांजा ॿार आहिनि जेको कॉपी किताब खोलनि ई नथा अगरि खोलण लॻा त तव्हांखे सुठो लॻंदो न
हा हा धीरे धीरे मन लॻो हूंदो न पढ़ाई में धीरे धीरे मन लॻंदो त पोइ पाण कंदा न ॿार
हा हूअ बदिलाव ॾिसी करे पंहिंजे में ख़ुश थी वियो हाणे हुनखे पढ़ाईस समझ में अचण लॻसि पोइ कक्षा में आत्मविश्वास वधणु लॻुसि हाणे दीदी उत्तर बि ॾेई पाए पयो। भई ॾिसो दीदी कोई बि पाठ ठहे अगर तव्हांखे पढ़ढ लाय। जीअं तव्हांखे कोई कथा ईंदी आहे। ठीक आह जिंअ कोई बि कथा चाहे शिवजी जी कथा जंहिंजी बि कथा तव्हां करदा आहयो। त मां तव्हां खां अगरि पुछां मूंखे न ईंदी आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदोव न
हा
मूंखे जॾहिं वरी हुन ते आ विश्वास थीे वेंदो की हा मूंखे पतो पवनदो की हा मूंखे ईंदी आ। त पोइ कोई कुछ बि तव्हां मूंखो पुछदवत मां तव्हां ॿुधा ॿुधाये सिघदी आहे न। त हीअं उहो बि पाठ पढ़े पढ़े करे पंहिंजे मथो आत्मविश्वास थी वियसि क पो जवाब ॾियण लॻो उत्तर ॾियण लॻो कक्षा में और सभिन खां बढ़िया ॻाल्ह दीदी परीक्षा में सभिन खां बढ़िया नंबर आयस।
अरे वाह सुठी ॻाल्ह आह ॾाढी सुठी ॻाल्ह आह।
हा न पो केर सभिन खां ज्यादा ख़ुश केर थीयो हूंदो
हा मा पीउ ही ख़ुश थींदा न।
बस उनिजा माउ पीउ एॾो ख़ुश थियस छोकी हुनजी मेहनत करंदी हुई हुनखे भई हुनजी जेकी शिक्षिका हुयस। की ॿुधाएसकी हाणे तव्हांजो ॿारह इयो -इयो करेव तो।
हूं, पर अॼ अॼु जे ज़माने में ॿारन जी वजह इहा बि त थी वई आह न पढ़ण जी, मोबाइल अची वियूं हथ
बसि इहा त सॼी सभिनि खां बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ भेण बिल्कुलु सही था चओ। लेकिन दीदी, बिल्कुलु दीदी सी था चओ हिकदम। सही।
हा।
हो हाल ले लेकिन रवि हाणे इहो सम्झी वियो की जन मतिलबु जेकी शिक्षिका ने हिकु नयो रस्तो ॾेखायो दस और अगरि उन रस्ते ते उह हलदो त उहो पंहिंजी मंज़िल खे ज़रूर प्राप्त कंदो।
हा मन हा मन जी इच्छा ज़रूरी आ न जागरूक करण
हा और स्वयं प्रयास करदो रहंदो त उन मतिलब आत्म अध्यन कर करे न उन की हा मां पंहिंजी महिनत करे सां मेम बसि शिक्षका ने त रास्तो ॾेखियांसि न।
हा ख़ुदि वधियो हा पंहिंजे आत्मविश्वास सां वधियो। सही चओ ता।
हा त इहो ई चवनि था की आ आत्म अध्ययन करण सां ज्ञान वधदो आहे आत्मविश्वास ईंदो आहे। और हमेशह सफलता जी राह आसानी सां ॾेखायी वेंदी आए। आहे की न?
हा हा सई।
दीदी अच्छा तां इहो ॿुधायो हाणे हिन आत्म अध्ययन सां छा, छा लाभ तव्हांखे नज़र आयो हिन। त छोकरी में
मांखे त ख़ूब फ़र्क़ु नज़र आयो जंहिंजा मार्क्स घटि ईंदा हुया पढ़ाई में पढ़ण जो मन न थींदो हुयो। हुनजे अंदरि हिकदमि इच्छा घटिजी वई पढ़ण जी त ईंअ सभु आत्मनिर्भर थियो न कें जे मथे हो त न की माखे इअ पढ़ाए माखे इ ॿुधाए जवाब ॿु
हाणे आतमनिर्भर थी वियो खो
आत्मनिर्भर थी वियो हा पंहिंजा जवाब पाण सॉल्व करे।
हा जेको चओ था की हाणे हुनखे न जेकी चीज न सम्झ में, विषय जी हाणे गहराई सम्झण में अचणु अॻसि कक्षा में जवाबु ॾियण लॻो, आत्मविश्वास वधी वियसि, आहे की न दीदी।
हा बिल्कुलु परीक्षा खां पहिरियों कोई डपु बि न लॻंदसि हुनखे। और रट्टो मारण जी बि ज़रूरत कान्हे। पहिले सां ई ॿारु पढ़ियल हूंदो त परीक्षा जे टाइम ते सुठे सां पढ़ी करे उह पंहिंजो जवाबु लिखी ईंदो न।
बिल्कुलु छोकी हाणे न हुनजी स्वयं सोचण जी शक्ति वध
वधी वई आ।
आहे की न एकाग्रता दीदी वधी वई एकाग्रता अञा त न हूंदीसि अञा त करे हाल कल्ह करे वठदम थी वेंदो थी वेंदो हाणे एकाग्रता बि व थी वियस। उनजी सुधार अचेस एकाग्रता में आहे की न?
हा बिल्कुलु बिल्कुलु पाण ई ॿार सक्षम ठहिनि।
हा हिकु ॻाल्हि और जीअं आत्म अनुश सिंधी थी वियो नियत मतिलब जीअं छा चइबो समय सां उहो करण लॻ उह चीज आहे की न दीदी? अनुशासित थी वियो न हाणे त।
हा
औ मतिलब बार बार हिकु चीज़ दीदी ॾिसो त लंबे समय तक बार बार अगर क चीज अभ्यास करदासीं त उहो असांखे यादि थी वेंदो आहे की न दीदी? भाई जीअं तव्हां हाणे जीअं दाल चांवर ठाहींदा आहियूं या कोई बि कोई बि डिश ठाहियूं था मैगी ठाहियूं था रोटियूं ठाहियूं था आलू टमाटर ठायूं था। कोई बि सगी न त हे थयस। असांजी जीअं ज़हन में पयल आहिन चीज़ा छोकी असां बार बार -बार बार -बार -बार करायूं करूं
हा -हा हा सही चओ ता।
त इहा जीवन भर सिखायंदी रहे। बिल्कुल इयो जीवन भर असांखे सिखाए तो हन।
हूं
और जीअं कोई बि परीक्षा आहे कोई बि प्रतिभा असां प्रतिभा योगी आहियूं त। उनजी तैयारी बि सुठे सां थी थी वञे। पोइ असांखे कंहिंखे मदद जी ज़रूरत नथी पए आहे की न दीदी।
हा -हा ॿार पंहिंजे पाण में ई सक्षम रहे त कंहिंजी ज़रूरत छो पहेंदी।
हा और पतो तव दीदी हिकु सुठो इहो बि लॻो की हुन लक्ष्य बि थी वियस लक्ष्य निर्धारित थी वियसि। की हां मांगे हिन में अव्वल अचणो आहे हाणे भाई धीरे धीरे भाई पंहिंजे में जो उन में बदलाव ॾिसे। मैडम ने राह ॾिनस उहो अॻते वधो।
हा
आहे न दीदी।
हा अग्न
और आत्मनिर्भरता वारी ॻाल्ह जेकी जिंय चओ था। न आत्मविश्वास वारी ॻाल्ह। चोइया बि ख़ूब सुठी लगे दीदी
हा आत्मविश्वास थींदो ॿार खे सम्झ समझ में ईंदो न की हाणे अगना करणो छा आहे?
हा बिल्कुल बिल्कुल सही चओ ता दीदी। और त पोइ इहो ई, चई सघंदा आहियूं की आत्म अध्ययन सां इल्म वधंधू आहे आत्मविश्ववास विश्वास मजबूत थींदो आहे। ऐं विद्यार्थी आत्मनिर्भर थींदो आहे। आहे की न दीदी?
हा सुठी ॻाल्ह ॿुधायव भेंण हाणे पंहिंजे ॿारन खे मां बि इहो ही सेखायां की आत्मनिर्भर रहो। केंहजे मथां निर्भर न रहो। पंहिंजी पढ़ाई पाण कयो। पाण ध्यान रखो। सुठो ॿुधायो दीदी तव्हां।
हा दीदी इयही त विचार आहिन हिक ॿेए सां असां ॾींदा आहि ब्यो हिक ॿे खे ॿुधाईंदासे त असां ॿारन खे और सुठे सां अगते वधाए था सघूं आहे
हा -हा हा सही चओ त भेण।
हा न और तव्हांजा सब ॿार ठीक?
हा -हा सब बढ़िया आहे।
इहो ई आहे दीदी हिक ॿिए सां ज्ञानवर्धक ॻाल्हियूं कंदासीं त तॾहिं अ असां ॿारन तक पहुंचाईंदासीं बसमूंखे इहो ही लॻे पियो आहे की न दीदी?
हा त भेण अॼु जे ज़माने में थोरो इहो बि सोचणो पए थो न जेतिरी ॿियूं सुविधाऊं वधी वयूं आहिनी ॿारनि जे लाइ। त ॿारनि खे उो पढ़ाई में ओतिरो मन लॻे कान थो न खोड़ शयुनि जीू सुविधायूं न पढ़ पढ़ाई में मन नथो लॻे खे एण लाइ घुमण लाइ आए पिचरां ॾिस नी मोबाइलां पकड़णियूं सोशल मीडिया जे ज़माने में ॿारनि खे ओतिरो मन लॻे कान।